हेलो
हँ हेलो
हू कहू? अहाँके नहि सिखा देलक फोन करयके ने।
नहि
ह बात छै किी नम्बर टाइप करय पड़ै छै ने।
ओ
कै दुआारे
ओ
नम्बर तऽ याद रहत ने जतेर फोन करबै तते बर नम्बर टा आब कर पड़स
आ ह जेकरा करू तकर नम्बर
हँ-हँ-हँ
आ ओ
जेकरा करू तेकर हँ।
प्रत भ जेतै देख ई करबै मने जेना आब करैके होतै तऽ लिख कऽ रखले रहबै।
हँ
आ तब ओहिमे से उतार कऽ करबै तब हेतै।
हूँ
हँ
पुछने छलियै मम्मी पप्पा से?
पुछलियै तऽ कहलकै नहि। कहाँ लिखल है?
प जा तबके दिक्कत नहि हो जेतऽ
अच्छा पूछबै ओकरे पण्डीेजी एऔते ने। त पुछबै जे कते दिन भेला उ हम पूछि लेबै
हँ लिखलु अहँ आ हमरो लिख के दऽ दू एगो पर्ची से कहबै जेते दिन की
तभी याद हे बेस दिन भो जेतै तब
तऽ ध्यान उतरि जाइ छैय नैय हां हां
अभी तऽ बुझैय छियै जे एके महीना भेलै।
हां
जे होैय लेकिन एक महीना भेलै।
ओ तऽ से तऽ हमरा तऽ ओहो नैय बुझल हय
हां पिछले महीना नैय लेलियै
हूँ से तऽ बुझलियै लेलियै से तऽ आनि कऽ हमरे देलकै उ पप्पा के देलकै तखन मिलाक घर मे रखलियै आ एगो पप्पा पूड़लकै तब एलै शिवम तऽ लऽ गेलै आ बाकी कोन तारीख दिन रहैय ध्याने नैय देलियै
हां ई हन
अच्छा एतै ने पण्डि जी दोकान पर आइ कखनो तब कऽ लेबै। याद से ओकरासे कहबै जे कोन डेटमे लिखल हइ से बताउ तऽ सौरभ के छोट ओहिठाम रहतै तऽ परची अपन एगो बना लेतै
हां
वहां अपनो लग राखलेब देखियौ ई भी हिसाब हिसाब होइ छैय नैय के प्रेम जहाँ हे तहाँ हे
आऽ कनि दिन बाद लेतिये त नैय कोनो बात छलै हां टाइम लगतै तऽ कनि दिन लैय लेतियै तऽ नैय कोनो बात ई
हम तऽ सोचलियै कि जे देखैय छियै दस टकिया सबमे जे देतै कही ल उ उठा कऽ पंडिजी के दऽ देबै ओकरा दू रुपए चलै छैय, ओहिमे तऽ एक रुपेए चलतै
हां
बढ़िआ रहितै अगर दऽ देतै दुइयो बेर कऽ कऽ पचासो पचास हजार
तऽ तैयो तऽ ओहो तऽ इधरे के होइ छैय नैय लेब ओ तऽ लेबे करबै एतहि ये।
ओ उहो तुही लेबहि
हां
अच्छा हां, ह, ह तऽ उहो देतै अभी तब ने देखी ने देबो करतै तब ने काल्हि परसू तैस तारीख के भीयो हइ
हूॅं
देखलियौ नेय ओमे जाकऽ की होइ छैय। नैहिए देते अथि लीडरो चेंज नैय भेलैए प्रस्तावों नैय लिखेलै या तऽ लीड अथी भीओ मे पाइ बड़ लफड़ा लागि जाइ छैय।
आ अथी जे कहलि कि कैम्प लगतै से नैय लगलै ने
नैय ओ लगल रहे ने बिहान भेले तऽ इ मे कि नैय ने रहे जय नगर वाली दिनका ड्यूटी करैय छैय। लेकिन ओहि समयमे रहैय नैय तऽ एगो लीडरसे हेतै कियेना तऽ पुतल से पुछलियै
हँ,
तऽ कहलकै की, जे लीडर चेंज कऽ लिअ।
अचछा,
एगो लीडर तऽ हैयए नहि है, गीता देवी
तऽ, ओ तऽ बाहरे रहै छै, तऽ फेर, आब ओकरा लेल तऽ कोनो बाते नहि, तैयो दूटा रहतै न, तऽ काम भऽ जेतै।
अच्छ
तऽ दूगो के लेल, आब ओकरा कहलियै, ओ जे नहि हे, बलिहा बाली बलहा बाली तकरा कहलकै या, जे एकटा उहे रहतै। ई जाइन ई जाए नहि छै समय पर, तऽ की करबै हँ, देखी, ह हेलो, जाउ, रै छोटू हेलो? नहि बने छलै रे छोटु देक, केना भऽ गेलो, केट गेलौ, हैया, ए
कथी, ह,
हेलो,
हँ,
कटल नहि छल, फोन,
हँ,
हम तऽ कहलिय, अच्छा,
तऽ फे ने आवाज, कटल छलै, कटल छलो, फेन से सुनाय लगलो,
अच्छा, आवाज मतलब, जाइए रहल हइ न।
तऽ अभी आबे छै, बीच मे नहि आबे छै,
अच्छा, फोन छलै आबि गेल, तऽ हम, कनि उठा लेने छलियै, एना तऽ कटि जतै, लेकिन चलू, नहि कटलै तऽ, आओर बढ़िआं बात,
हू, सुनाइ नहि छलहु, लेकिन
हँ, ओए घर पर धिया पुता के कि, चाची के, से चचा वला पासबूक दियो, फोटो खींच के लेने आब, एकाउंट नम्बर, लेतै भैया, संजय, आ, अपन चचा वला एककाउंट नंबर लेथिन, मेहमान के छले फोन आयल, हेलो, हँ, तब जेतै, तब न,
ओ, मेहमान, बजारेमे,
हँ, बैंक पर,
ओ, अतस फोटो घीच कऽ, मोबाइल मे भेज, देवहिन ओ आ सिग्नेचर तोर ताहिए कऽ देथिन। ओ।
ओ त गेले मामी।
ह कहलियअ त जेतनी तहन न।
अह हु सास जेत
नहि प्रीती के कहलियैय।
हँ।
छोटी मम्मी के कहबो करतै फोटो भेजेला तऽ ओकर मोबाइल नहि नीक छै कैमरा कैमरा सब धुंधला धुंधलै
ओ त तू अपना स घीचबही।
ओ प्रीतियो ल एते घीचके चाहे हम अपने से घीच लेबाइ।
ओ।
जेत तोहन ने।
हू। सुतल रहय। हू।
कहे छले चलू ससुराइर घुमिके आबै छी हम कहलियै हँ चलू।
कतऽ?
मेहमान कहै छले ससुराइर घुमि के आबै छी हम।
ओ।
चलू ठण्डा मौसम हइ ने तऽ काम नहि हे तऽ जाइ छी ससराइर घुमय लए चलू तब कहलीये हँ हँ हमरा जायके रहै तऽ मम्मी के मोन खराब भेलै तैये चलि जैतियै ने।
ह, ह, ह,
अभी की करला जाउ बेचारा के अभी मन होइया जायके
आबै नहि छथुन अपने। तोरा बिना ऐबे नै करथुन स
जेबे नै करते ओ असगर जायबला।
हू भेज दै छियै स छोटूके। कहयही आबैया छोटू अहाँके लय ला। ले हं जल्दी दीदी से बात करा दे ना।
कि जाय छी तऽ नै मम्मी अभी नहि देबै ओकरा सबके फोन दियौ ने दादी के अभी नै दिऔ।
छोटू के भेज दै छियै से छोटू लऽ अतैय। कनि दिन रखतै दु चाइर दिन। आँ ह हा हा दू चारि दिन रखियेहि फेर ककरो भेज देबैय।
हँ।
हू। हूँ। आयबे ने करथुन कतनो जेतै छोटू सौरभ तय स कि आबै बला नै छथुन।
हँ। जेबै नै बाप एक दिन आर कहै छलै जायब जायब तऽ
हँ तू कहली नै जे कहै छतुन जैब तू कहली नहि जे साँझमे कहै छथिन जायब। हू
काम चैल एलै तऽ नहिये भलैय।
तऽ नहिये एतखुन।
हंँ
हू हू हू
से बात भ गेलै।
एऽ
आइ फेर कनी मनी छुट्टी हे अपन तऽ
आइ काम नहि ओते नै आइ कनि कम काम है।
हँऽ
हूँ
अभी ठीके है अपन। काइल तऽ साफे नहि भेलै कहाँ छलै काम।
हू
रुपया नहिए एलै आइयो नहिये भेलै।
हूँ चलू सात दिन में चैल जेतै।
देखियो हल्ला नैने करू मम्मी करे ला बड हल्ला भ रहल हअ।
ह्म।
धिया पुता बुझते नै रहै छै।
बाहर हूँ हू
बच्चा सब हल्ला कइये देै हे।
बुझबै हऽ कहिये दै छै।
हू
ह्म ह लऽ लैअ ओकरा। री सीरिया के हँ। चिड़िया के लऽले अ
अच्छा तऽ बड़को भऽ गेल होतै आब।
हँ बड़को भऽ गेलै आब। आब तऽ कतेक एक साल सँ बेसी भऽ गेलै नऽ आब उ छौरी मरलाही सन हय। एकदम एक लीभर के एछ मरलाही सन है।
आँय
ह्म।
बौआ गै उसिरे आ पात
हँ हँ। एकदम रुचकिए सनके हय कोनो जान नहि है देह मे।
केते सुन्दर घर छलै गैइ।
हंँ हँ बड़ पातैर है।
कता छलै ठीक छलै तऽ नै ई।
आ मोटकी के पोती आ ई दुनू तूरिया है एके दिन के आगू पाछू ध देन वैह देखबै एके दिन के नम्हर छै पगला के बेटी।
अच्छा बेटी भेल छै?
पगला के बड़का बेटा यै फेर छोटकी बेटी यै। हां।
आरो तोड़ी के कत्ते साल भऽ गेले शादी के से?
नै गेलिए ओकरा सबके हां भेल नै होतै तै।
नय तऽ सुमिते चचा के साथी, सुमिते चा के साथी न भेलै कनिकेे दिन के आगे-पीछे। हां हमरो नै हय ध्यान।
हुं आउ-आउ-आउ हुं।
हूं।
आब बुझा फेर एय मे पैसा ऐते काएल।
औ। हां देखियौ, देखैत रहू अहाँ अपन कमाइत रहू बैठल मे।
अ हां तऽ अहूं सबके ऐत, आब एते तऽ।
हां।
हूं।
आब अहाँके तऽ भेले आइए काएल मे शुरू तऽ आब देत कि नय देत अभी से नै कहब।
हां।
हुं।
हूँ। हूं-हूं।
लेकिन देतै तऽ कुछ नै कुछ तऽ जरूर अथी हेबे करतै।
औ। खाली अथी सबके आ ननदो के आबै छौ।